हेलो
हलो
हा गोर लगै छि यै भौजी की हाल चल छै
खूब खुश रहू बौआ बड आनन्दित रहू सब ठीक ठाक छै अहाँ अपन कहू की हाल चाल लैयीछ
ह हमरा आर भी सब नीक ह ह हाल चाल छै जेना भैया आर भाय भतीजा सब कैसन छहतिन
बस भाय सब भी दनदनायल छथिन भतीजा सब स्कूल गेल छै आयम एकटा भतीजी जे छै देखियौ अभी बदमाशी करै छै हम गेलौ बर्तन धोबे लेल तब तक लेल पूरा रबर उबर निकाल के फेेक फाका आ देखियो ओते ठार छै थेथर जेकाँ देखियौ ने देखियौ देखियौ निकालै छी तऽ नइ निकलै छै कि हमरा और बिखेरेके छौ
एँ देखो जेना नटखट ब बुदरु छथिन नट खठ बुदरु छथिन ओतय कनिक
ह नटखटे छै बड बदमाश छै नटखट की कहबै बौआ
अभी उमर छै भोजी अभी उमर छै जेना उ बदमाशी ना करत कऽ हम आर अहाँ करबै हेलो अबाज जाय छै भौजी हेलो आबाज नइ जाइ छै की भौजी आबाज हेलो हेलो